हेलो की हाल चाल
हेलो
हँ हेलो की हाल चाल
ठीक ठाक
आम आम खूब खयलहुँ एहिबर आम तऽ खूब फड़ल हैत
हँ एहि बेेर तऽ ओते नहि छै लेकिन तैयो छै
हँ कोन कोन आम खयलहुँ हेँ
माल बम्बई जर्दालू कीन कीन क खेलहुँ
किया फड़ल नहि छलए
नहि हनुमान जी सबटा आम खा गेल ओर बिज्जू सभ छै तऽ उएहसभ चलै छै
तखन तऽ तखन तऽ किनुआ मे तऽ ओतेक नहि हेतै स्वाद
ओहो तऽ केकरो गाछे मे से होइ छै ने
ह घरेलु आमे छलए
हँ मतलब अ हमरे अगल बगल मे कोइ कलम छै तऽ ओतऽ फड़ल छलै तऽ ओतऽ से किन लेलौं
तखन तऽ बढीया अछि आउ हमरा सभ दिस हमरा सब दिस आम छै
हँ हँ किया ने
ह जर्दालू खूब पिरै पिरै छलै लेकिन ओ तऽ बीत गेलै आब सपेता ऐलै हन
अच्छा
तऽ अहाँके कोना आम पसीन अय बेसी
हमरा तऽ कलमी पसन्दे नहि अछि हमरा तऽ बीजुए पसन्द अय
ओ तऽ अब बीजुओ अइ हमरा लग खूब खूब बढ़िआँसँ खायब चूड़ा दहि आम
हट नहि निकले हँ मिथिला कऽ तऽ फेमस छै बट हमरा नहि निकलगै
अहाँके की सभ नीक लगै यै से आम जे नहि नीक लगै यै मिथिलाके चीज छ अहाँके नहि नीक लगै यै तऽ नहि ने हेबाक चाही
तऽ हमरा आम नीक लगैया बस ओनाहिए आम खायमे नीक लगै अच्छा कोनो चीजसँ ने आम नहि नीक लगैया
छुछे खाइत छी
हँ कृष्णभोग आम के झक्खा निक लगैया
कतय गेल रहूँ आममे तऽ गर्मी छुट्टीके तऽ आमे महत्व छै
ह कतो ने गेलौं घर पर छलौं
मिथिला हाट नहि गेलौं
नहि
ओ से तऽ नहि हेबाक चाही घुमबाक फिरबाक चाही ने कतौ कतौ
ह नहि इस टाइम ओते जे घूमब फिरब पैढ़े लेब तऽ उएहमे बढ़िआँ छै
ओ से तऽ ठीके छै पढ़बाक तऽ चाहबे करी लेकिन कनि कनि लोक मिथिलोके आगू बढ़बै छै
हँ से तऽ छै हे से तऽ छै हे
हँ आओर मामा गाम गेल छलहुँ हेँ मामा गाममे आम फड़ल अछि
नहि
एहि बेर एहन कतहु आम छै कतहु ने छै
हँ तऽ अहाँ सभके फड़ल अ तऽ अहीं सब आम के राजा भऽ गेलहु
आ से तऽ छी आम तऽ फलक राजा छै यए ताहिमे हमहूँसभ आओर राजा भऽ गेलहुँ
हँ आ बम्बई जा हँ सब ठीकठाक छै बम्बई चदालूके सीजन खतम भेलै आम मालदह आम किनल जेतै आओर की छै
हँ तकर बाद कलकतिया औते
नहि नीक लागैया
त कलकतिया तऽ सभक आमके राजा छै अन्तमे होइ छै बहुत दिन तक रहै छै
हँ लेकिन ओ आम के गन्ध हमरा अजीब लगैया
हँ एहि बेेर काजो कर देवता छै
आइए गेल छलहुँ लालगंजमे
की छलै हे
उपलैन छलेनि
हँ ककर छलय हे
मनोज भाईजी के बेटा के
ओ कथी से गेल छलहुँ
ऑटो से
ओ कि अहाँ के तऽ अपना गाड़ी अछि गाड़ी से नहि गेलौं
भाइजी सभ के ओतऽ छलनि ने भाइजी के सासुरो मे छलनि
हँ ताहि दुआरे भुजि गेल छलि
हँ तऽ भौजी गेल छल कार से फेर भाइजी के सासुरो मे छलनि फेर सारु ओतऽ सेहो छले दू दू जगा छेलैन तऽ तखैन आइ बहुत जगह छलै ने उपलैन
ओ
तऽ दिक्कत छेलै
हूँ आओर कहियो तखन तखन तऽ आब पढ़ाइ लिखाइ चलै छै
हँ
आ आब की करब आबू अहाँ के तऽ अन्त भऽ गेल पढ़ाइ के
पढ़ाइ य तऽ नौकरी के तैयारी तऽ छैए छै
कोन चीज के तैयारी कऽ रहल छी
एस एस सी
ओ तऽ फॉर्म तऽ हम भरबो केलहुँ हँ
भरलों एकटा मतलब भरब भर
अच्छा तऽ कोन विषय मे बेसी मोन लगैए कोन विषय छी अहाँ के
हमर तऽ औना एकाउंट छी
एक तखन तऽ कथी मे जाय अथिए मे ने बैंके तैंके तैयारी करै छी ने
हँ हँ
हँ तखन कहिया जायब दरभंगा
आ
छुट्टी एखन तऽ कॉलेज सभ मे छुट्टी छै
बीस के खुजि रहल छै तऽ ओकर बाद नेट के हमर कॉलेज मे हेत तैयारी
अच्छा
आओर ओकर बाद एक मुड़न छै न औतऽ मुलि के अल तऽ फेर कल एक हाँ जे तऽ घरेमे मुरन छै तऽ
हँ से ने औत नहि अथी छै ने फेर उपलैनो छै ने दरभंगा मे
आँय
ओतहु जेती
हँ
ताहि आर तऽ खूब काज करतेता छियै अन्ते नहि छै काज करतेता के
अहाँ हा के कतऽ कतऽ अय
हमरा तऽ बड्डे अछि राजग्राम से बुलिकऽ एलौं हें तकर बाद अ नरुआरमे छै बेहटमे छै
हँ
तऽ सभ लए साड़ी ओरियौ कपड़ा ओरियौ तखन ने जाउ
कहिया
एना तऽ नहि प पूरल होइ छै सभठाम ओरियउ तखन जाउ सभ बचा उचा कऽ आब गर्मी छुट्टी खतम भऽ गेलैए आय हमरा सब आम खतमे जकाँ छै आब कलकतिया छै सब बच्चा सब से खाइतो नहि छै
हँ
तऽ छैहे
किया मालदह आम खतम भऽ गेल
अह मालदह हमरासभके नहि अछि कृष्णभोग सभ अथी छलए हे बम्बई छलए सेसभ छलय जर्दालू
हूँ
चलै छलै तहियाससँ सपेता आर सप पेता नहि यऽ आब कलकतिया अन्तवला छै
तऽ आ अमट तमट दैत छी अँचारो खूब बनेलहुँ हें
हूँ
आ अहाँके माँछ आरसभ बनेलथि हे
माखूदे चार बनल छै
तऽ अहाँ हेल्प करियौ अहाँ बनबियौ
ए ए ए ऐऐ भइ जेबै
आओर की तऽ हएह तऽ चाही से चीज
बनेने छलै पहिने यह अचार
लगैये
हूँ
कोन कोन चीजके अचार
आम के अलावा सबटाके अँचार
अमेटाके नहि नीक लगैए
नहि
तखन तऽ बुझाइए मिथिलावासी नहि छी आमे नहि नीक लगैए आमके प्रसिद्ध मिथिलाके आमे छै
नीक लगैय आमो के ओ फांरा अचार नीक लगैय
ओ आ कुच्चा नहि नीक लगैय
नहि
अच्छा मरचाइ के अंचार बनेलथि हे माँ से तऽ छैहे हम खूब बनेलहुँ मिरचाइओ अचार आमो अचार पोड़का उपलैन छियै ने आओर कुमरौरी अदौरी सभ बनेलथि हें मम्मी
नहि नहि बनेलथि
चलू हम बनेलहुँ ने हमरे लगसँ लऽ कऽ खायब
हूँ
से तऽ छैहे आओर अगल बगलके हालचाल
सब ठीके छै
आओर नव नवगाछ सभ लगेलथि हे पप्पा
हँ तऽ लगेलथि किछ किछु के
अच्छा
किछ किछ के लगबैत रहै छै
से नहि कोन कोन आमक गाछ लगेलथि हे
पता नहि लगेनैहिए हेता। हमरा तऽ खूब होर्सा पड़ल ऐ होर्सा खाय छी
होर्सा नीक लगैए से तऽ छियैए अखुनका तऽ होर्से छै आब होर्सा तारकुन जामुन अखुन के फल भेलै ने
हूँ लेकिन तारकुन बड्ड महं हँ अछि
नीक लगैया
हँ
जामुन के पाचको बड़ सुन्दर बनै छै ने
तारकून लेकिन बड्ड महंग छै
एहि बेेर हमहूँ सभ तारकुन नहि खेलौं
ऐं दू
आब देखियौ कहिया खायब की खायब एहि साल नहि भेल आब तऽ जुआ गेलै ने
हमरा जुएले हेत नीक हमरा जुएले नीक लगैये
नहि हमरा नहि नीक लगैए जुआएल अच्छा आओर आओर कहियौ आओर खेनाइ पिनाइ बनि गेलै
नहि आइ ई कहलौं तऽ भोजे छै हमरा सबके
ओ तऽ अहाँ अपना लग अथी की खायब चूड़ा दही
नहि किछु भइजी अनता किछु नेने औतय बाजारसँ